हेलो।
हेलो।
नमस्कार मित्र।
नमस्कार नमस्कार की हाल-चाल अछि।
सब बढ़िया मित्र। तो एकटा बात हम हाली मे अनुभव कएन छी। जखन लगातार किछु सप्ताह नियमित रूप से टहलनाय या हल्का व्यायाम करै छी, तखन केवल शरीर मे नहि बल्कि सोच विचार मे सेहो सकारात्मक परिवर्तन महसूस होयत अछि, काज करबाक उत्साह बढ़ै त अछि अ आलस कम होएत अछि।
बिलकुल हमरा सेहो एहन अनुभव भेल अछि। जखन किछु दिन नियमित रू प से सक्रिय रहैत छी तखन दिन भरि मन प्रसन्नत रहैत अछि, मुदा जखन लगातार किछु दिन निष्क्रयव बढ़ि जाएत अछि, अछि तखन शरीर भारी-भारी लगै लगै अछि।
हाँ आ इहीठाम अनुशासनक महत्व सामने आबैत अछि, प्रेरणा तो कतेको बार सुएत आबै जाएत अछि, मुदा अनुशासन एहन चीज अछि जे प्रेरणा नहि रहला पर श्यो व्यक्ति के अपन लक्ष्य, दिशा आगन बढ़वत रहैत अछि।
ई बात बहुत सही अछि बहुत लोक प्रेरणा खोजैत रहैत छथिन, मुदा वास्तव मे दीर्घकालीन परिणाम अनुशासन से भेटैत अछि, छोट-छोट नियमित प्रस प्रयास समयक संग पैघ परिणाम दैत अछि।
आ हमरा ते लागैत अछि जे फिटनेसक यात्रा मे तुलना करब सेहो उचित नहिही अछि केओ बहुत तेजसँ प्रगति करैत छथि केओ धीरे धीरे महत्व महत्वपूर्ण बात ई अछि जे व्यक्ति अपन अ पूर्व अवस्थाँ बेहतर बनि रहल छथि कि नहि।
बिलकुल सोशल मीडियापर लोकसभ अक्सर दोसराके उपलब्धि देखैत छथिन आओर निराश भए जाइ छथिन मुदा प्रत्येक व्यक्तिके परिस्थिति समय आ क्षमता अलग होइत अछि।
बिलकुल सही बात कहलक हमरा तो कतेको बार लोक कहैत भटी छथि जे अमुक व्यक्ति अतेक फिट छथि हम नहिही भऽ सकैत छथि मु त ओ लोक यही बात पर ध्यान नहि दैत छथि जे ओ व्यक्ति पाँचो वर्षाक मेहनत से होएत अछि।
परिणाम सब देखै छथिन, अ प्रक्रिया कम लोक देखै छथिन, एहि कारण धैर्य बनाव मे रखनाय के बहुत जरूरी अछि।
त अहाँके मोन अछि विद्यालयके समयमे खेलकूद प्रतियोगिता होइ छल।
हँ बहुत होइत छल दौड़ लम्बी कूद कबड्डी क्रिकेट फुटबॉल कतेक प्रकारके प्रतियोगिता आयोजन होइ छल ओ ओ दिन सभके उत्साह अलग ही स्तरक रहै छल।
हमरा तऽ खेलकूद दिवसक प्रतीक्षा रहैत छल पढ़ाइ महत्वपूर्ण छल मुदा खेलकूद दिवसक उत्साह अलग रहै छल पूरा विद्यालयक वातावरण बदल जाइ छै।
बिलकुल ह। मजेदार बात ई रहल छल जे जकरा खेलैमे भाग नहि लेब करर छै ओहके दर्शक बनिक पूरा उत्साह कार्यक्रम दने छै।
हँ कारण खेलकूद केवल प्रतियोगिता नही उत्सव जकाँ लगैत छल मित्र सब एक दोसरा के प्रोत्साहित करैत छलह जीत हार होइत छल मुदात अन्तमे सबके आनन्द होइ छल।
सही बात हइ। ओहि समय हमसभ अजानेमे बहुत किछो सीखै सीखै छलहुँ जकरामे टीम वर्क धैर्य समान ओर हार स्वीकार करबयके क्षमता होबयके चाही।
बिलकुल सही कैलु ई गुण जीवनतक प्रत्येक क्षेत्र मे उपयोगी अछि उदाहरण लेल काजक क्षेत्र सेहो टीम वर्क बहुत महत्वपूर्ण होइत छै खेलकूद व्यक्ति के सहयोग करनाइ सिखाबैत अछि।
बिलकुल। एहि कारण बहुत शिक्षाविद् मानैत छथिन जे खेलकूद शिक्षक केर आवश्यक हिस्सा होयबाके चाही।
आ मानसिक स्वास्थ्य विषय परर अहाँके की विचार अछि कारण एहि काल लेल कि तनावक चर्चा बहुत बढ़ि गेल अछि।
हमरा लागैत अछि जे मानसिक स्वास्थ्य पर एखनहुँ पर्याप्त ध्यान नहि देल जाइत अछि लोकसभ शारीरिक समस्य पर जल्दी चर्चा करैत छथिन मुदा मानसिक थकान आओ तनावमे के विषयमे कम खुले गप्प करैत छथिन।
हमरो एहन लागैत अछि कतेको बेर अ व्यक्ति बारश पूर्ण रूप से सामान्य देखाइत छथि मुदा भीतरेसँ तनावग्रस्त रहैत छथि यही कारण मानसिक स्वास्थ्य विषय पर खुली कऽ गप होयबाक चाही।
बिलकुल आ एहिठाम व्यायाम खेलकूद ओर अनियमित दिनचर्या भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भए जाइत रहल छै।
हँ कतेको अध्ययनम सेहो देखल गेली जे नियमित शारीरिक गतिविधि तनाव कम करे मे सहायता करैत छी ऐ कारण हम फिटनेस से केवल सब शारीरिक विषय नहि बल्ि समग्र स्वास्थ्य सममान छी।
बिलकुल बिलकुल सही बात मानसिक शान्ति बिना शारीरिक स्वास्थ्य पू अधूरा छै।
अ त योग आध्यान पर अहाँ की विचार छी।
हमरा लागैत तऽ अछि जे योगाके लोकप्रिय तऽ उचित कारनासँ बढ़ी बढ़ल अछि ई केवल शारीरिक लचीलाप नहि पढ़बैत बल्कि मनके शान्ति रखबैमे सेहो सहायता
बिलकुल बिलकुल। हमरा तो सबस नीक बात ई लागैत अछि जे योग लगभग सब उम्र लोकोग करि सकैत छै बहुत पेघ उपकरणक खर्चक आवश्यक नहि पड़ैत अछि।
बिलकुल हँ ह अ नियमित अभ्यास कयल जाय तऽ ओकर लाभ धीरे धीरे स्पष्ट देखै लेल भेटइत अछि।
तऽ निन्दाय विषय पर सेहो लोकसभ पर्याप्त ध्यान नहि दैत छथिन कतेको लोक देर राति धरि मोबाइल चलबैत छथिन आ फिर सवेरे थकान महसूस करैत छथिन।
सही बातइ बहुत लोक सोचै छथिन जे केवल व्यायाम महत्वपूर्ण छै मुदा पर्याप्त नीन्द सेहो स्वास्थ्यक आधारक अछि।
हमरो एहेन लागे ज नीन्द नकी नहि भेल तऽ पूरा दिनक उत्पादता प्रभावित होइत अछि ध्यान कम रहैत अछि ऊर्जा कम रहैत अछि आ मन सेहो चिड़चिड़ा भय सकैत अछि।
बिलकुल स्वास्थ्य जीवनशैली अर्थ केवल एकटा नीक आदत नहि बल्कि कतेको नीक आदतक संयोजन होइत अछि।
तऽ मोबाइल उपयोग विषय की कहब हमरा लागैत अछि जे आधुनिक जीवन शैली मे ई से स्वास्थ्य से जुड़ल विषय बनि गेल अछि।
हँ हँ कारण बहुत समय अस्करीना के सामने भी दबा कारण शरीर गतिविधि कम भे जाइत अछि आँखि गर्दन आओर पीठपर सेहो बहुते जाादा प्रभाव पड़ैत अछि।
बिलकुल सही बात कतेको बेर हम स्वयं अनुभव करै छी जे लगातार स्क्रीनक सामने बसर रहल पर शरीर अकड़ल जा महसूस होइत अछि।
एहि कारण बीच बीचमे उठनाइ टहलक ओर विश्राम लेना आवश्यक बहुत हो जाइत अछि।
खेलकूदक चर्चा पर फेर आबै छी अहाँके कोन खेल लेके बेसी पसन्द अछि।
हमरा तऽ क्रिकेट आओ फुटबॉल दुनू बहुत पसन्द अछि क्रिकेट रणनीति लेल नीक लगैत अछि आ फुटबॉल गति आ रोमाञ्चक लेल।
बिलकुल सही केलहुँ हमरा भी ओहने लागैत अछि फुटबॉलम पूरा मैदान दौरान खिलाड़ी लगातार सक्रिय रहैत छथि एहि कारण फिटनेसक स्तर बहुत ऊँच होइत अछि।
आ एहि कारण फुटबॉल भी खिलाड़ीसभक सहनशक्ति देखयमे आश्चर्य होइत अछि
हँ पर क्रिकेटमे सेहो फिटनेसक महत्व बहुत बढ़ि गेल अछि पहिने अहाँ आबक क्रिकेटमे बहुत अन्तर देखय लेल भेटैत अछि।
बिलकुल आब पर्याप्त खिलाड़ी फिटनेसपर विशेष ध्यान दैत अछि आधुनिक खेल कूदयमे ई अनिवार्य भए गेल अछि।
आउ एकटा बात हमरा बहुत नीक लागैत अछि जखन व्यक्ति नियमित व्यायाम शुरू करैत छथि तखन धीरे धीरे आत्मविश्वास सेहो बढ़य लागैत अछि कारण ओ अपन लक्ष्य दिस प्रगति देखैत छथि।
सही बातइ आत्मविश्वास केवल उपलब्धिसँ नहि बल्कि नियमित प्रयासे अनुभवसँ सेहो बढ़ैत अछिियै।
तऽ आखिरमे हमरा लागैत अछि जे स्वास्थ्य एक प्रकारक निवेश अछि जतेक समय अप प्रयास आय देब ओकर लाभ भविष्यमे भेटत।
बिलकुल काहेकि स्वास्थ्य परर एकर गेल प्रयास शायद सभसँ मूल्यवान निवेश होइत अछि।
सच कहू तऽ एहि विषय पर गप करैत करैत फेर से प्रेरणा भटि रहल अछि जे नियमितता बनाने रखी।
बिलकुल हमरा सेहो एहन लागैत अछि एहन चर्चाे केवल जानकारी नहि देैत बल्कि अपन जीवनक शैली पर विचार खरबके अवसर सेहो दैत अछि।
ठीक अछि। फिर बात करी जाय।
ठीक ठीक ठीक छै नमस्कार नमस्कार।
ठीक नमस्कार नमस्कार।